हेलो।
ह नमस्ते सखी
नमस्ते नमस्ते आता कऽ हाल चाल छै।
सभ बढ़िया छै। सभकीज तब भोजन हो गेल छै।
सत अभू करके उठल छी।
ठीके छै
और ज ह तऽ आ हा चोखा सब्जी
तऽ दीदी नहि आब लऽ रहै छै। दुपहरमे भोजन करे खातिर
हमार बहीन तऽ खा लेने छैय औ रोटी लेके चल बोले छैय कि खाय जेतऽ मन्ने न करे छैय।
अ हँ सखी बड़ी गर्मी छैय ने नहियो खाय के मन करै छैय।
हूं पानि पी पी के त पेटे भर जाइत छैय।
ह
आ बताव तू हर खाना पानि सब हो गेल छैय।
न सखी हमर तऽ न होयल रहै छैय।
हमनि के चार बजे साढ़े चार बजे भूख लगे छैय तऽ खाय छियै खाना पानी।
हँ अब हमर माई काम करे जाइ छैय।
धोबा धोबी होबै छैय इ समय।
हँ पानि नीचे पानि गिरा देबे छैय तऽ ठण्डा ठण्डा हो जाइ छैय।
हूं हमरो घरमें त सब प्लाय के पानी दू सवा दू बजे आ जाय छैय। लेकिन आज हमनी सब सुबहे पानि सब जगह भर लेबे छियै तब न पानि भरेके काम होेय छैय आज।
हँमारे हाथों आबे छैय। एक बार भोरे आठ बज्जे आ ई घड़ी त जखनी पाय जखनी मन करे त आ जाए छैय
ओ नय सखी हमर यहाँ तऽ भोरे में त छअ सात बजे देबै छैय से साढ़े कभी ओ दसो बजे तक चलै छैय कभी साढ़े दसो बजे तऽ कभी ग्यारहो बजे तक चलै छैय आ कभी दसो बजे बन्द कर देबै छैय। फिर दुपहरमें दू बजे सवा दू बजे से खोले छैय। से कभी पाँच बजे छः बजे तक देबे छैय। कभी चारो बजे बन्द कर देबे छैय।
यहां त आबे छैय एक्के घंटा रहे छैय चार बजे आबे पाॅंच बजे चल जाइ छैय आ भोरे सात बजे आबय छिये त आठ साढ़े आठ बजते बजते त चल जाइ छैय।
हूं
आज त एते गर्मी छैय सखी क की बताबीय सखी बड़ी मन अक बक लगै छै एकदम से एकदम लगे छै न कि बैंक कएतो बार नहा के निकले के बाद भी एक दम लगे छै कि बाप रे बाप लगे छै ने कि एकदम शरीर से भाप फेेकै छै
एने तो अभी मौसम तऽ ठण्डा कर देबै। अचछे धूप तक खतम हो गय। छै
न सकी यहाँ हाथो आज लगे छै। भोरे भोरे क कते बारिश होवे छै। लेकिन िंजरी सु दू चार बूद पड़े छै। आ एकदम कड़ा धूप निकल जाय छै।
अभी त ह हँ मौसम त ठण्डा कर देबै छए ना पड़ आ धूप न उगल रहै
अं सखी बोलै छै
की सखी
हँ घरमे सब परेशान छै।
हमर हाल चाल सब बढ़िआँ छै। सखी
ह
ओ कअल्या कि के काम सब हो गेल छै। के काम
कार य के कार सब ठीके छै। चले छै।
ओ
क हँ
सबो ग छै।
घरके काम तऽ हम तऽ कुछ न करे छीियै। सखी खाली हम कपड़ा धोबै छियै। आऔर पानी भरे छियै। बाकि खाना पीना तऽ हमर माायइे बनाबे छै।
ह
कल शाम में हमर एगो चाची आवल रहे छै। तऽ ओकरो हम कार्ये काज बारेमे बताबल रहै छियै। जद दू पैसा उनको हो जाइ छै। जद दिक्कत रहै छै। यदि पैसा कौड़ी के हुनकर। एगो बेटी रहै छै। तऽ ओकरा पढ़ाई लिखाई मे पैसा लगै छै। जड़ कपड़ा लत्तामे आरो तऽ वही यदि हम हुनकाके बताओल रहै छियै। य काम काजके बारेमे हमर मा ई बतायले रहे छै। कि बेचारी के दूगो पैसा आ जाइ छै। तऽ अपन बाल बुतरु के पोसे में मदद मिले छै। तऽ वही बता देेले रहै छियै। तऽ जरीब सब चीज बता देेले रहे छियै। कि ऐसे करे पड़े छै। वऐसे करे पड़े छै। राति मे तऽ हमरे सब चर्चा चलै छैय।
की बतैयो सखी एते पसीना आबै छै। एते पसीना आबै छैय ने एते गर्मी छैय कि की बत तऽ एकदम म नकबक लगे छैय। कुछ खायके मनो नहि करे छैय।
नहि नहि तो अभी ठीके ह मौसम छैय।
तऽ तोहर माई सब साफ सफाई कर लेबे छैय।
अभी त ना अभी
हूं
ह तऽतो हरके सिलइ उलाइ आ
मान पटल उटल रह
बड़ी ढकल ढुकुर आवाज आबै छैय सखी पीछे से।
ओ ओ पंखा चल छैय न त ओकर आवाज
ओ हँ सखी त गर्मीके टाइम मे तऽ पंखा तऽ चलावे पड़े ने।
हूं पंखे चले छैय
हूँ
ह
हू
आव आब ताबा
और सब तो ठीके छैय सखी हमर बहिन के फोन करले रहै। छियै तऽ कहै छैय कि अभी तऽ हम खाना पीना खाइ छियै। तऽ ओकर बुतरु अभी खाना पीना खा के जेड़ टी वी देखेव छैय। अभीके बुतरू लोग तो खाली टी वी मोबाइलमें लगल रहे छैय। बाहरके कोइ खेला खेल ल खोजबे नहि करै छैय। हमर दीदी के बुतरू तो बड़ी जिद्दी छैय एकदम बड़ी चिल्लाय छैय कछ न देबे छैय तऽ मोबाइल पे बात करे छैय तऽ कहे छैय कि न बात करै छैय हमराके देबै छैय कार्टून देखै खातिर
अब तऽ सब तऽ मोबाइल देबे छैय। तऽ खाइ छैय ने तऽ खानबो सब फेेक देबे छैय कि नहि खाय मोबाइल चाही।
हँ वही न ई सब तऽ कितना है जे स्वास्त कर हानिकारक प्रभाव पड़ै छै। मोबाइल देखे से बच्चन लोग के। विकास रुक जाइ छै। दिमाग के ई सब न ने जाने छै। खाली जिद्दी करै छै। कि हमरा चाही तऽ चाही मोबाइल डोबे पटकाए लगै छै। काने लगै छै।
ह ह
हू
ह
ओ ठीक हैं। आओर तऽ दीदी कखनी आबै छै। तोहर
आबै छै ब
उं साँझ के आबे
रामप मन्दर सब एत नीकेै
बड़ी हल्ला होेबै छै सखी तो हर घर कोई आवल रहै छै की
हमार बगलके आन्टी आ हो छै
हँ
हँ
ठीक है सखी हमरा के एगो फोन आबै छै। तऽ हम करै छियै। तोहराके बादमे जड़ि फोन ठीक
अचछा ठीक छै। सखी परणाम
प्रणाम सखी